हेलो
हँ अबै य अबाज?
हँ, की हाल समाचार?
ठीक ठाक।
अच्छा, आओर खाना पीना भऽ गेलै?
हँ भऽ गेलै, आइ भोज रहै।
अच्छा, आ गोड़ो नहि लगलहुँ ये?
हँ, गोर लगै छी भाईजी।
ह नीके रहू, कि यै आओर सब कहियौ।
और सब ठीक ठाक छै।
हँ टुनमुन क हाल समाचार?
टुनमुन क हालचाल ठीके ठाक छैन। आइ सर्दी ब भऽ, सर्दी छै ने आ बेसी ती भऽ लगै छैन।
अच्छा।
नो नहि केलैथ हन।
हँ, आ लाल पिसा क अतऽ गेल रही, कीसभ हाल समाचार?
ठीक ठाक छैन। गेल रही साँझ मे गेल रही अहाँ के, साढ़े सात बजे करीब मे गेल रही। पन पाँच मिनट बैसल लई
हँ
ह्म, ठीके ठाक, सोनू क सीम लेबाक छलैन।
हाँ
आइ रैब छियै, आइ तऽ बन्द कऽ दै छै।
दर्द वर्द?
दर्द अहाँक हिसाब किताबसँ कम छैन, तखन तऽ हल्का फुल्का करैत रहैत छै।
अच्छा हम तऽ गप्पो नहि केलियनि लाल, लाल पिसासँ गप्पो नहि केलियनि हँ हम।
नइ आब करै छथिन। हँ हँ गप करै छथिन।
और गप्प करैमे दिक्कत नहि ने होइ छैन?
नइ नइ गप तप करै छथिन। गप करै छथिन, उठ कऽ बैसैय छथिन। तीन साइड स कनि अड़का दै छीयन तऽ।
हँ हँ
हु से सब करै छथिन। तैं त कनि देखियो कतबो किछ करथिन, ओकरा पुछलियै काल्हि। आब कहलियै एकर बाद प्लास्टर तलास्टर नहि ने हेतै। एक गोटे कहलकै कि जे भऽओ सकै छै, जै हिसाबे स्थिति रहलै। ह्म, ओना ज रेस्ट से रहथिन तऽ नहियो भऽ सकैत छनि।
हँ
तऽ से आब जहन आब हेतै, दस दिन पुरतै तकर बादे किछ कहि सकै छी।
दस दिन नहि, एखन तीन महिना, ओ जतेक हुनका नीक जँका रेस्ट हेतनि हँ, तत्ते तत्ते सक सतेन ह
हँ, तऽ तकर बादे ओ ठीक हेतनि, नहि तऽ नहि अथी हेतनि।
हँ नैय तऽ एहनो नैय न भत-भऽ जाइ छै, ओ दुबारो करय पड़बै छै।
तैं न, तऽ ओ साप कहलियैन हम कहलियै रेस्ट करब सैह नीक हैत, बाद मे जे ओ कष्टदायक हैत
हँ, पैऽर वला मे रेस्ट नैय ने होइत रहै छै। कहै छै लोक, लेकिन पैऽर वला में रेस्ट नैय न होय पबै छै। बहुत रास बात भऽ जाइ छै, हं। पैऽर वला में रेस्ट नैय न भऽ पबै छै, बहुत रास बात भऽ जाइ छै।
बहुत रास बात भऽ जाइ छै, आ तैं ना अहाँके ठीके, पैऽर वला में, हाथ वला मे की होतै कम सँ कम चैल फिर तऽ सकै छी ने? अई में तऽ अहाँ किछ कऐ नैय सकै छी। हूम्म, बड़ा कष्टदायक वैह छै।
वैहैऽ में उठै बैसै मे भऽ जाइ छै कखनो कालके जे नसीब रहै छै।
वैह उठय बैसय मे कनि अथी भऽ जाइ छै। परेशानी तऽ होइते छै, आब जे उठौतै बैसोतै
हँ, और ठाकुर ठीक ठाक?
हँ, ठाकुरो ठीक ठाक।
पूजा स एलौं?
हँ पूजासँ एयलौं, भगवानक पूजा रहै, तकर बाद अहाँके भोजन रहै।
अच्छा।
हूँम्म, दैल, भात, आलूक परोर के भुजिया, पनीर, दही, मिठाइ
हे बा
हूँम्म, हुनका ओतऽ रहैन यौ बमबवा नैय छैथ छेलैत? हुनके बेटी ओतऽ
अच्छा, बगटो भेटलाह?
ऐं? बंगत नैय रहैथ। बंगट तऽ सब दिन भेटै छैथि, हमरा ओतऽ की कहै छै? जी एम रोड में।
तऽ हुनके ओतऽ रहै छेलखिन ने यै? आब नैय रहै छथिन?
आब काहाँ रहै छथिन बंगट बहुत दिन स, हम नै हुनका देखै छियैन, जी एम रोड मे कतऽ दैन हुनकर डेरा-तेरा दऽ देलकै किना ओतऽ रहै छथिन।
असगऽरे?
हँ असगर रहै छथिन, कि कोनो और बहिन लंग रहै छै, की कताऽ रहै छथिन?
अच्छा।
लेकिन ओतऽ नैय रहै छथिन। ओतऽ तऽ पलटू कक्का रहै छै-छत-रहै छथिन बगल में।
आंच्छा तऽहन कहू तऽ हुनकर तऽ अथियो न छैन? ओ तऽ महाराज सहैब के अथी में छथिन ने परिवार में?
हँ, महराज सहैब जे ओ जे छथिन हुनकर बहिन आहाँ के बमबबाके बेटी एकटा महराज सहैब के अथियो छथिन ने? अहाँ के महरानी के दियादनी।
अच्छा हँ।
हूँम्म।
तऽ वैह-वैह हुनके लग रहै छथिन ने बंगट?
अ-अच्छा हँ तहैन ओत्तै रहै छथिन बंगट।
अच्छा अहाँ हुनका एतऽ नै गेल रहियै।
नै-नै, हम गेलियै एतऽ शुभंकरपुर। दोसर ब-बहिन जे छथिन बेटी हुनकर।
अछा, हुनका केटा बेटी?
हुनका दू-टा, तीन- टा बेटी छैन न तऽ एकटा वेह महाराज सेहब कऽ।
हूँ।
तऽ सेह ने हुनकर-म-हुनकर पुतौह कहै छलैत।
की?
ऐ भेटल रहैथ कहलैथ की जे अहाँ के माँ के मुँह से अहाँ सब के नाम सुनै छियैन।
हँ।
अहाँ के बबा के नाम?
हँं।
बड़का ककाजी के हम कहलियैन कि जे हँ। ककाजी पहिले हमर एत्तै रहै छलखीन। हूं। तऽ सेह सब गपशब बड़ी काल गपशप केलखिन हुनकर अहाँ के उं महाराज साहेब के अथी। कपलेश्वर सिंह के भाव अथी भौजी सब जे रहथिन।
आच्छा।
हूँ, ओहो सब गेल रहथिन भगवानक पूजा में-न।
अच्छा, ओहो सब गेल रहैथ?
हँ-हँ, खुशी एक खुशी के आधा-घण्टा फेर खुशी से गपशप केलखिन खुशी डान्स कऽ के देखौलखिन।
हूं।
तऽ हमरा कहै छै जे एकरा कोनो डांसमे दऽ दियौ एकरा बहुत मत मतलब की कहै छै स्टेप सब देखै छियै जे स्टेट सब बड़ नीक करैये।
हँ।
कोनो डांस में दऽ दियौ अथी करबा दियौ हम कहयै हँ-हँ देखै छियै।
अखओ-अखनो हुनका सब के बड्ड सम्पैत छैन।
बऽअखनौ हुनका सबके कम छैन यौ बड्ड छैन।
अखनो ओ सब महाराजे छथिन यै कपलेश्वर सिंह के अखैन
छथिन्हें, और अखनो अहाँके नै-किछ- नै-किछ तऽ कम छैन, अखनो जेत्त छै अहाँके सपटा हुनके सब के छियैन।
हूंँ, दिल्ली, बम्बई सब ठाम छैन हुनका जमीन टा।
सब लगे छै अहाँ के बड़का-बड़का लैग-लैगतो छै पैघो लोक स देखैयो मे लगे छै अहाँ के एकदम अथी सब।
हलाँकि हम बहीन-सहीन एत जाय छै ओना
हँ, से सब बेर अहाँक ह कोनो वक्त मे अबै छथिन से। हर काज में देखै छियैन किएकि हमरा तऽ हर काजमे भेँट होइ छै।
हँ।
हूँ। आ आबेस दोसर गप रहै छै जे एक तऽ माँ क ममिया सौस भेलखीन, दोसर रहै छैन जे हम हुनकर गाम के छियैन। हूँ, त से पिसिया कऽ अपन रहै छैन ओ हरदम ओ चीज रहै छैन।
कपलेश्वर सिंह अपनो एल रहैत तब्म्- पूजा म?
नै-नै ओ नै एल रहथिन।
तऽ हुनकर कनियाँ एल रहथिन।
हाँ कनियां कहाँ तऽ रहै छथिन? हुनकर भोजाइ सब ऐल रहथिन।
अच्छा।
हूँ, कनिआँ कहाँ एतऽ रहै छथिन? कनिआँ तऽ दिल्लीमे रहै छथिन बेटा के लऽ क न? हुँ। ई तऽ असगरे रहैछथिन आ हुनकर भाय भेल नै, बच्चा ओतऽ पढ़ै छैन बेटा।
अच्छा से बात।
हुँ, आ एक तऽ हुनकर, आ हुनकर अप उं जे भेलखिन अहाँके किदैन तऽ नाम छियैन, कुन्दन सिंह दुमका बड़का भैऽ जे छथिन?
हाँ।
हाँ, ति-तिनकर बऽ तिनकर कनिआँके बुझलियै? नरुआरके अर्चना मौसी नै छलेथ?
अर्चना मौसी, हाँ।
नरवार के बौअन मामाजी सब
हाँ- हाँ- हाँ।
वैह छथिन हुनकर, आ कपिलेश्वर सिंह के अपन भोजाय।
अच्छा।
हुँम्म, अर्चना मौसी, हाँ सैलू जे छलैऽ, सैलू मामा जी के बहिन।
अच्छा।
हुँम्म।
सैलू तऽ छथिने ने यैऽ?
हाँ- हाँ- हाँ।
हाँ, सैलू अहाँके फेसबुक मऽ, हाँ मने बल्लू छथिन।
उं।
बल्लू कि सैलू?
सैलू हेथिन यौ, बल्लू कहाँ फेसबुक चलबै छथिन। हाँ-हाँ बल्लू सै सैलू के कनयां सी साधना झा।
अरे सैलू अहाँके बहुत आइ डी बनबै छथिन।
हँ-हँ बल्लू ममाजी कहाँ, बल्लू ममा जी त अहाँके ओते कहाँ, हुनकर कनिआं सब सु कनियों ने ओहेन अथी छथिन।
सैलू अहाँकेँ कमसँ कम हमरा लगै यैऽ प पाँचटा आई डी कि छॅटा आई डी स रिक्वेस्ट तऽ हमरा आयल अछि हुनकर।
हँ ओसब अहाँके खूब चलबै थीन, हुनकर कनिआं अहाँके खूब हाइ फाइ एकदम देखैत रहबैन हरदम फेसबुक पर ओ तऽ चौबीसो घंटा रहै छथिन।
पाँच छॅ टा आइ डी हमरा देने पठौने छैथ। हम एकोटा नैय केलियैन हन, हम कहलियै ई आदमीके जे छॅ टा आइ डी बनौने रहतै ए फेस
हँ तऽ आब एकटा बड़ बढ़िआं न, द-छॅऽ-छॅटा दस-दसटा आई डी बनौते तऽ लोक कते सेफ्टे करैत रहतै।
तऽ हुनको कहॉं दैन बेटी सबके स्थिति नैय ठीक छैन
नैय नैय, सबटा बेटी छैन सैह
हँ। हुनका तीनटा बेटी, तीनटा बेटी ने?
तीनटा नैय छैन, चाई टा कि पाँचटा छैन।
हँ, आ सबटा बड़कियो बेटीके बिआह एखन तक नैय करौलखिन हँ यैऽ।
नैय नैय अई बेेर तऽ सुनैत रहियैन जे हेतैन हेतैन, फेर पता नैय की भेलैन हुनकर अहां के सैलू के सासुर हमरे सासुर ने?
आ हमरा लगैयाऽ, बड़की बेटी आब तीस बत्तीस दिन पैंतीस के एज में, अहाँ सबके एज में हेतैथ।
निश्चित-निश्चित ओहि सँ कम थोड़े हेतै? निश्चिते हेतै।
हमरा अहाँसँ लगैयैऽ छोट नैय हेतैथ ओ, हुनकर बड़की बेटी
नैय-नैय, हमरा सँ छोट कियाऽ हेतै? सरमा जी के आइ काल्हि बियाह भेलैन यौ? आ बड़की खूब पैघ छथिन सब टा बेटी छथिन हमर आर के मेझली हेतीन हमरा लगैय तीस बत्तीस साल के
आब विक्क तऽ हमरा कहै छलाऽ, आब छोटकी बर बिआहसँ दूइर भेल जाइ छै सबसँ छोट जे छै से, आब बड़की तऽ मारू गोली।
छैन तऽ बड़की के सुनने रहियैन, बियाह दान करथिन, फल्नाँ करथिन, फेर कहाँ कुनो सुनलियैन।
आ किछ कैरतो तऽ बच्चा सब कोनो तेहन अथी भेलै इहो नैय जे कोनो हँ, कोनो काज करै छै, पढ़ाइ करै छै, ढंगर बनलै
नैय-नैय।
आइ सुमनी सिपरा नहि करै छलै तऽ कम सँ कम केलकै न यैऽ? नीक काज केलकै ने?
हँ, तेकियौ सुमी शि पड़ा ई बात तऽ जरुरे छै, सोमी सिपड़ा नैय केलखिन लेकिन ओसब अहाँके बैन कऽ देखौलखिन।
हँ बैन कऽ देखौलकै तऽ बुझैइ छलै जे हँ भाय नैय बिआह केलकै तऽ अपन कमसँ कम पढ़ाइ करै जो
आय अरुणो नना के ई त छैहे, हुनकर बेटा नै एहन भेलैन लेकिन बेटी सब तऽ एक स एक भऽ गेलै।
हँ सैह न? नै बियाह करैत छलै तऽ आइ ओ रिजल्ट देखौलकै ने जे हम
देखौलकै, तैँ ने देखौलकै ने अपन रिजल्ट जे नहि किया नहि करै छलौं से
हँ।
मा के से नैय छथिन
हाॅं, से नैय छैन, हॉं।
से कुनो बेटी नैय छैन।
हम एक बेर दिल्ली गेल रही तऽ हमा मा भेटघाँट, हम गेल रहियैन डेरा पर बिक्किये सने
हूम्म।
हँ, लेकिन तई दुआरे, हमरा लगैयैऽ ताहि दुआरे हमरा मैसेज रिक्वेस्ट भेजै छैथ।
नैय, हम अथीमे साधना छथिन, हुनकर कनिआं तऽ हमर फ्रेंड में छैथ।
हँ।
सैलू ममाजी नैय छैथ, लेकिन सैलू ममाजियो छथिन। आ हुनकर कनिआं छथिन साधना, ओ छैथ हमर फ्रेंड में। हुनकर हरदम वीडियो सब देखैत रहै छियैन।
नैय हम तई दुआरे, हुनका देखलियैन छॅ-छॅ टा आइ डी छैथ।
से नै एकटा न बड़ बढ़िया आईडी पर अहाँ एसेप्ट करतै लोक, आ छॅ-छॅ टा सात-सात
आह।
डी बनेबै तऽ कतेक लोक अहाँके अथी करैत रहत। ओ तऽ होइते छै, एकटा ने बड़ बढ़िआं दस-दस टा पठौतै तऽ लोक की करतै?
आब ब्लॉफ आदमी केँ हम अपन फेसबुक मे नैय राखऽ चाहै छी, बात जानी सा
चाईर दिने दस-दस टा आइडी बनबै छै।
हॅं।
हूँम्म। तऽ की हेतय तखनऽ?
हमरा से नैय नीक समय पानि पड़ैय यैऽ एखन, झीसी भेल बुंदिया रहल अछि दू घण्टा सँ।
हँ से हमरो समय बुंदिया रहल अछि, पानि तेहन नहि पड़ैया।
हँ।
लेकिन बूंदी बूंदी जेकाँ से पड़ैया। ओहो बुझाइ यैऽ बंन्द भऽ गेलै, हँ ओहो बंन्द भऽ गेलै। गर्मी बड छै य